की हाल चाल बढ़िआँ छै अपन कहियौ
की सब होइ छै भाजी आबाज जाइया
हँ हँ आवाज जइएै
ए भैयजी
जा रहल अछि छै अहाँके आवाज
आवाज जा रहल अछि
हमू तऽ सएह पूछि रहल छी अहाँसँ जे जा रहल अछि हमहुँ सएह पूछि रहल छी अहाँ से जा रहल अछि नहि जाइ छो अबाज नहि जाइ छो
आवाज जा रहल अछि
हँ आवाज आबि रहल अछि हँ
बदरिया सि बरसू घटा बनके छाउ जीया तोए चाहे तोहें अंग लगा‌उ लाजनी गोरी मोरी रोपके हें पैया पग पगलि ए जाउ तो हरि बलैया पग पगली ए जाउ तो हरि बलैया मगन अपनी धुन मे रहैय मोरा स‌ईया पग पगलि ए जाउ तू हरि बलैया पग पगलि ए जाउ तो हरी बलैया
वाह वाह वाह
मगन अपने धुनमे रहे मोरा सैयाँ। पग-पग लऽ जाउ। तू हरि बलैया। पग-पग लऽ जाउ। तो हरी बलैया। मगन अपने धिनमे।
हँ
रहे मोरा सैयाँ। ई गीत लिखल गेलै शारदा सिन्हाजी के द्वारा लिखल नहि गेले हुनका द्वारा गायल गेल छै लेकिन बड़ सुदर गायल छै। जे मिथिलाके परम्पराके
शारदा सिन्हा जे छै, ने सऽ ओ एगो फिल्म रहे हम आपके हैं कौन ते मे ई गीत गैने रहे
जाउ तोहरि बलैया। केलबाके पात पर उगेलनि सुरज। सुरुज मल झाँके झुँके। एकेरेलू छत बरतियासे उनके लागि।
आवाज जा रहल छै यौ?